की हाल, ठीक छी?
हँ ठीक छी, अहाँ अपन कहियौ?
हमहुँ ठीक छी, की सभ होइत छै?
अखन नहि किछो अखन घरमे बैसल छी।
अच्छा घरमे बैसल छी, घरमे बैस कऽ की कऽ रहलहुँ हन?
अखन तऽ किछु नहि, कनि एम्हर बात-तात करेै छलहुँ एग्जाम सब देलियैहि के बारेमे
अच्छा अहाँकेॅं परीक्षा केहन गेल?
परीक्षा तऽ बड नीक गेल, आब देखियौ आब की होइ छै?
हँ परीक्षा- परीक्षा तऽ नीके जाइत छै मुदा विद्यार्थी सभके परिणाम कनि अथी भऽ जाइत छै अहाँके कामना रहय जे परिणामो बढ़िआँ रहए!
आओर कहियौ घुमय-तुमय लए जाइ छी की नहि कतहु?
नइॅं एखन तऽ नहि गेल रहौँ, कनि आइ ता जमानाके गपशप यादि आबि गेल
अच्छा कहियौ तऽ गपशप हेतै, मोन छलए जे अहाँसँ कनि गप
तखुनका गप याद आबि गेल।
अच्छा एकटा बात पता यए अहाँकेॅं? बाढ़ि जे भेल रहै से सब ई ज्ञान अछि अहाँके?
ज्ञान तऽ नहि अछि किय तॅं हमरा ओहि जनम, ओहि कालमे शायद हम दुइए साल के रहुॅं? की एके सालके, जनमलो नहि हयब से तऽ नहि बुझल अछि लेकिन बाढ़ि आयल रहै एक बेर चपाहीमे
अच्छा
बहुत बड़का बाढ़ि आयल रहै।
अच्छा तऽ ओहिमे तऽ बहुत घटना सब भेल हेतै?
हँ घटना सब भेलै, बाबा सब एकटा खोपड़ी बनेलखिन। वएह खोपड़ीमे से सभ आदमी रहै जाइ छलखिन हमर एकटा बड़का चाचा छलथि जे आब नहि रहलाह, बड़का चाचा छलैथ ओहो हुनका लग क ओ तैरैत छलखिन, सभके तऽ हेलय अबैत छनि हमरा सभके नहि न अबैया हेलल।
हँ आबके बच्चा सब ओते पोखर-कीचड़ नहि ने जाइ छै पहिने पहिले सभ जाइत रहै।
अपना सभके नहि ने अबैए हेलल आ ओ सभ पोखरि-तोखरि जाइत छलखिन तॅं हुनका सभके हेलल अबैत छनि
हँ ओर कह हँ कहियौ
तऽ उएह से दाइसभ जे रहथिन से दाइसभ तऽ हुनका सभ बेरमे पुरनका जमाना में लोक आब त गैस भ जाय छै जे खाय छी ओ सब जे
हँ पहिले लोक तऽ पहिले लोक तऽ अथी चूल्हे पर खेनाइ बनबे छलैय
चउर फुला फुला क खाइ छलखिन ओसभ
हँ आब त लोग भात बनबे छै तहन खाय छै
हँ से बुझल अछि चाउर फुला फुला क ओसभ खाइ छलखिन आ तखन ओसभ भातमे माड़ भात ई अहाँ हम खेबै
न आब के लोक त ई सब देखे नई चाहत पहिले के बाते किछु अलग छलै पहिले लोको खाय छले त देहो में लगे छले आब त किछु खाउ त देहे मे ने लागल
अपनासभ गाय महीषक दूध पियैत छियै ओसभ बकरीके दूध पियैत छलखिन बुझल अछि अहाँके
हँ
तहन नऽ देह बनल छलनि आ तह हमर दाइ बड्ड गोर छलखिन बाबो गोर रहथिन बड सुन्दर रहथिन दाय
पहिले जमाना मे लोक होइ छलै गोड़ आब तऽ तते गरदा की सब रहैया अथी सब रहेया जे की लोक ओतेय अथि
आब तऽ याद अबैया ओहि दिनके गपशप ओसभ जे रहि छलखिन तऽ हुनका सभके उठौना रहनि खूब एकदम दूध लै छलखिन दूध पियै छलखिन सभके पियबितो रहथिन आ
अच्छा
चाय सेहो पियछै नहि हम बकरी के दूध नऽ पीने छी
हम बकरी के दूध नहि पीने छी किया त हम आइ तक गाय महीष के दूध पीबे नहि केलहुँ त बकरी के दूध त बहुत दूर के गप छै
हँ होइ छै कते लोकके नहि पसन्द अबै छै
नहि
कते लोक के होइ छै हँ जेकरा ओते दूध सऽ प्रिय नहि छै
एकटा चीज अहाँके बुझल अइ आजुक दिन हमरा बगलमे तीन दिनसँ भोज भऽ रहल अछि
अच्छा त आहुँके निमंत्रण अछि
नहि बगल के छथिन आब सबमे सबके थोड़े नऽ निमन्त्रण रहै छै सर समाजमे बुझै नहि छियै सभके अपन अपन जाति बाटल रहैत छै
अहूँ के मोन होइयत तऽ चलि जाउ
नहि तीन दिनसँ भोज भऽ रहल छै सुनल यऽ कहान दिन भोजमे बड़ी अथी भव्य भोजके आयोजन
हँ अपन जिनका जिनका जे सब जुड़ै छैन अपन करै छथिन
ताहि मे आइ अथियो ऐतै मिठाई सेहो हेतै
हँ आ गुलाब जामुन तऽ कनि ज्यादे नीक लगैत रहै छै लोकके आ अपना सबमे नोथारियो सब गुलाब जामुन उजरा ज्यादा खाएत
अपनासभमे जेना भेल न माछ मौस तऽ माछ मौस ओकासभमे नहि होइत छै
हँ
अपना सभमे माछ मौस हइए ओकरा ओकरा सभ मे नौएकेस दिन
हँ सबके अपन अपन अथी होइ छै
सब अपन अपन रखने अई सब के सब के सब रंग होय
हँ ब्राह्मणमे जेना उपनयन होइया तऽ ओकरा सभमे मूड़ने होइ छै होइ छै सबमे सभमे सब विध होइ छै अपना सबमे जेना उप उपनयन होइया तऽ उपनयन मे सात आठ दिन के कम से कम टाइम लैग के जाइ छै उद्योग होइ छै फेर कुमरन होइ छै फेर
भव्य भोजन के आयोजन केने अइ ईसभ आइ ए कनी तमशाह वो गेल रहथिन
पच्चीस क शायद उपनैयनो के दिन अछि
हँ उपनयन के दिन लेकिन हमरा ओत अय हमर एकटा चचा के बेटा लेकिन हुनकर उ
अच्छा अच्छा चलू हेबे करतै
हँ हेतै न आब धीरे धीरे सभके सबके हेतै अगर भेल छै तऽ सबके हेबे करतै
हँ धीरे पैसा के कमी हेतनि पैसा हेतनि अपने भऽ जेतै सभचीज हेतै भगवान छै
यै सभसँ छोट वएह अइ ओकरे बाँकी छै एखन उपनेयन आ उपनेयन मे तऽ बुझै छियै कते साजबाज रहै छै
हँ ओहिमे तऽ बहुत खर्चा होइ छै आब पूरा पन्द्रह दिन लागि जाइ छै न
अपना सबके उपनेयने मे भ जाइय
हँ बहुत किछु होइ छै बहुत एहन एहन विध छै जे ओहिमे होइ छै कतेक लोकनिकेँ तऽ ओहो नहि बुझल हेतनि जेहिमे कीसभ होइत छै देखबै तहन न पता चलत
बुझियौ आधा बियाह इएहमे भऽ जाइ छै अगर मानि लिअ ककरो कोनो कारण वसस नहि भेल रहै छै उपनयन तऽ बहु जनौआ जे होइ छै तऽ ओते होइ छै तऽ ओ पूरिया पूरा बिआह होइ छै मतलब आधा बिआह अहाँके अहाँके आ ई ने भ गेल रहत उपनेयनमे आ आधा बियाह हएत आधा बआाह होइ छै अथिमे कते विध विधान होइत छै से तऽ बुझले अछि
हँ हमरो एकटा दीदी के बेटा छैथ हुनको अखन मूड़न हेतनि आब अगला साल तक अखन तऽ बड छोट छथि ओ आ हुनकर मूड़न हेतैन ताहि के बाद सोचल जाय क दीदी छथि तिनकर बेटा छथिन दस एगारह साल के ते हुनकर उ नहि ने हेतनि एना आब लगले रहतै ई सब
हँ से तऽ काज करते एतय मे भए जाइत छै खर्चा तर्चा सेहो होइ छै
तें नीको लगे छै सब जुटल तऽ रमन चमन होय छै
हँ हँसी मजाक भेल मतलब अपन घर के सदस्य जहने एक जगह रहे छै हँसी मजाक भेल ते निक लागैत रहे छै
हँ
सभदिनके इएह रहैत छै न तऽ ओहो होयबाक चाही एकटा रमन चमन
हँ अपन सभ मिलैत छै तऽ नीक लागैत छै कनि अब तऽ बिआह दान भ जाइ छै छै लोकके त तऽ बहुत दिन आ नौकियो चाकरी करऽ लगैत छै तऽ बहुत बहुत दिन पर लोकके भेट घाट
हँ से तऽ छैहे बड बड़ दिनपर लोकके भेट होइत छै आब की कऽ की सकैत छियै आब लोक काम काज जी आदमी भऽ गेलै आ बाहर धऽ लेलकै
हँ होइ छै
गाममे तऽ पेट नहि चलतै तब
तैयो की करबै तैयो लोकके गाममे बड्ड सुकून भेटैत छै गाममे लोक आबैया तऽ बड्ड नीक लागे छै
सुकून रहलेसँ नहि ने जतय लोकके पेट भरतै ततेक लोक लोक जेतै ने
हँ मजबूरी जे नहि कराबै
हँ हँ सएह छै तऽ ओ करय छै बस की कऽ सकै छी
आओर की हाल चाल ये
हमर बढ़िएँ अइ अहाँ कहू अपन अखन हम तुरते खाक एलहु आइ सबेरे मारि देलियै कियक तऽ भूख लागल रहे
अच्छा चलू कोनो बात नहि छै खा लेलहुँ तऽ एकटा नीके भेल पानि बुनी आबे वला अय ओहो कते मेघ चमकऽ लगैया न
आइ पहिले सही लेने अइके मतलब आइ बढ़िआँ हैत
हँ आइ मेघ तेघ लगे या जे मेघ चमक या तऽ हमरा बड़ डर तर होइत रहेया तै कनी हमरा रहैया जे पानि हुए तऽ हुए लेकिन मेघ तेघ नहि चमकए आ मेघ से डर रहे छै ने आदमी
अपने होइया सभके डर होइ छै
हँ
डर वाला जे गप छै से सबे के डर होय छै अहि टा डर नहि होइए प्राण जे छै ने प्राण के सभके डर होइ छै
हँ एक ने एक दिन तऽ सबके जेनाइ छैये लेकिन मरे से ककरा नहि डर होइत छै ककरो जे अहाँ कहि कही देबय आइ तोरा मोरय के छौ तऽ ककरा न डर हेते ककरा मोन छै माया जे कराबै
हँ माया होइ छै एकटा माया लोकके गेल ओना तऽ कोई ककरो नहि छै
कथी छै माय बाप के छै क्यो ने लेकिन माया छै तऽ ओ माय छै ओ बाप छै से छै मायेसँ सम्बन्ध बनैत छै ने जकरासँ माया नहि रहत ओ अहाँकेॅं केओ नहि अछि माया जुड़ि जायत तऽ फेरो अहाँके सभ चीज भऽ जाइया।
कोनो मतलब नहि यए अहाँके खैर हम सोचि रहल छलहुँ जे भोजके सुगन्ध, तरकारी ई
हँ से सब तऽ होइते छै भोज-भातमे कनि होइते छै कनी खेनाइ-तेनाइ बनैत रहल ओहिमे सेंट ज्यादा रहल तॅं कनी मोन चैले जाइ छै।
तैऽमे बुझियौ जे घर अंगनाके आसपासके जे आयत सुगन्ध तऽ ओ सुगन्ध पहिले दौड़ै
चलि जाय जल्दीसे खा ली। ओना भोज-भात देखैेमे नीक लगै छै, खायसे जादा ने देखैेमे पेट भरि जाय छै, कयैकि मिथिलामे तते प्रकार छै तते प्रकार छै जे अहाँके देखेकऽ पेट भरि जायत खेबै की अहाँ
छत्तीस प्रकारके अगर अहाँ व्यञ्जन देखि लेलियै तऽ अहाँके देखियए कऽ मोन भरि जायत ताहिमे हमरासन लोकनिक तऽ आओर मोन भरि जाइत रहै
पेट भरि जायत, हँ होयते
की कऽ सकै छियै ओहिमे लोककेँ
आब कोनाहु लोकके जिन्दगीके अपन बचेबाक छै तऽ खा पी कऽ, खेनाइयो एकटा टेंशने छै
स रहू आओर की करबै? मुसीबत तऽ सब दिन अबिते रहेैत छै।
खेनाइयो एकटा टेंशने छै से बुझल अइ अहाँके?
हँ गर्मीमे तॅं खाएलो नहि होइत रहैया, हमरा तऽ और की पूछू खायलो नहि होइत गर्मी लगैत रहैए मोन होइत रहैए जे नहि खाइ लेकिन आब नहि खायब तऽ बीमार पड़ि जायब। ताहि दुआरे मम्मी कहै छथि खा लिअ।
एहन काज नहि करू, बीमार जे पड़ि जायब तऽ टेंशन हैत, टेंशन हैत तऽ बुझिते छियै जे सुइया भोकत आ सुइया भोकत तऽ दुखाएत
हमरा तॅं बड्ड डऽर होइया सुइया सबसे, इधर हम अपन खाय-पीबै छी अपन नीकसँ रहैत छी, भगवान जेना रखतथि तेना रहब आओर की
सुइयासँ हमरो डर होइया मुदा आब की करबै लोककेँ लेबऽ पड़ैत छै सुइया।
हँ